हेलो जी नमस्कार
नमस्कार जी नमस्कार
और बताउ अहाँकेँ
जी जी कहै छी न एखन इहाँ के हाल चाल सब नीक छै अहाँ के हाल चाल
जी हमरो हाल चाल सब नीके छै
खाना उना खा लेलेेे छियै अहाँके
जी हम खा लेले छी
की की खयले छियै अहाँके
हमब तऽ खैले छी रोटी या सब्जी
वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक चीज बा सादा खाना खाना खाइ छी नै रोटी सब्जी
देखि रोट सब्जि बाड़ा नीक खाना होखैय
हम तऽ खोएले छी अंडा खयले छी मटन खैले छी चिकन खैले छी अण्डा बिरयानी खैले छियै आओर परोरके सब्जी खाइले छियै चटनी खाइले छियै इहे रोटी
हँ
आओर कहै छी न
ह ओ तऽ उहे सब खले छिये
बड़ा मने सुनैमे आबै छै की अहाँ खाजा उजा काटै छी
कथि
खाजा उजा काटै छी सही बात छी का
ना तऽ न तऽ ओतना नहि काटै छियै
काहे न काटैय छी अहाँकेँ
हँ हमरा न ओतना नीक लागे छै हँ काटैय छि की
हँ इहाँ के तऽ काटै छी तऽ आबै छी ने कभी हमरा सके खियाबै छी आबै छी परस कहल तऽ जाइ छी हम शादीमे चलैत छी अहाँके
नहि तऽ त की कहले तऽ अहाँ से बात न होइ छै
कथी
कल तऽ अहाँ से बात न होइ छै
ह अच्छा होइ छै
कल अहाँ शादी में जाइ छियै
हँ बियन शादीमे हम जाइ छी ने ओहिसँ कहइ छी से मने परसु खाय छी काहेकि इहाँ जाइ छी मुर मुरारपुर न मुरार हम मुरारपुरके थोड़ी जाइ छियै अहाँके चलै छियै मने हइके इहे पच्चीस तीस किलोमीटर बड़ा तऽ छियै ई लड़िकाकेँ जरूर अहाँके हम जरूर कहै छी ठीक छै
जी जी
आओर कहैत छियै ने अहाँके कथी याद करैत छियै बोलै छी
बोलै छी कि और सब नीक छै अहाँके
हँ यहाँ के तऽ सब नीक छै अहाँके मतलब क तऽ भाय आओर ए नानी नानाजी ठीक छै
जी नीक छै सर
बस नीक रहयके चाहैत छी ने
जी
आओर कहै छी न आम आम के बगीचा छै यहा के सुने मे अबे छिये
नहि हमर ने ना छै हमर मामा के बेटा के
नानाके बेटा कहां के छियै
जी हमर मामा के बेटा के ओकर दादा के आओर ओकर परदादा के छै
अके आम आर खियाबै छी कि नहि खियाबै छी
जी उ ऊखियाबै छियै
हँ तऽ मने अहाँके भी हक भेलै छै कि नहि आधा हाथ भेलै छै खायब क न
जी आ हमरा एगो कॉफी पिलबै छी एक जगह ले जाके अहाँ कहू फिरे छी अहाँ त खूब कमाई छी तऽ अहाँ एगो हमरा पास उतना चीज कर देबे छी अहाँ से हम एगो चीज मांगू
ह नहि छी ने
हम बोलै छी कि अहाँ हमरा कॉफी पिला दै छी
कॉफी
हँ लेकिन हम बोलै छी कॉफी ला उहे जगह चले के चाही अपने मन से न
ई ई कहाँ मिलै छै ई बताबै छी अहाँके
अ हमरा पीसी खरीदे के छै ने तऽ आके हम ले चलब तऽ ओहि तऽ पटना मे मिलै छै बस पूरा बिहार मे एगो पटने मिले छै
अच्छा आ बड़ी तऽ महंगा होइ छै ने
पच जादा ने पाँचे सए के रकै छै एक कप
अरे बड़ी महंगा मिलै छै बझ ने
जी
रे अहाँ पीसी कट मने कने जाइ छी
जानै छी की होइ छै ओकर कहानी सुनै छी बड़ा मजेदार कानी छै स्टार बकसके हमनी ने बंगलोर गेल रहे छी हम चार हम सुनू न बताबै छी की भेल
हँ बोली जी जी
ह हम चार लैका रहै छी समझली
जी
ह चारू मतलब फिट गेल रहै छी बंगलोर ने बतेले छी कि हम बैंगलोर गेल रहे छी
इह एकदम पहिले भी छी से बैंगलोर गेल छी
जी तऽ ओ मतलब क वहाँ से आबे के दिन आबे के दिन पहिले जानै छी की होइ छै हमरा तनी घूमे के मन करै छै तऽ हम ले के जाइ छीयै ओने से यू बी सिटी एगो एरिया छै ओने से
जी जी जी
अ तऽ मतलब क ओने जाइ छी तऽ बस एसे ही घूमे के मन करै छै ओने जाइ छी तऽ ऐसे ही मजाके मजाका मे चलि जाइ छीै आ ओकरा बाद लास्ट दिन खूब घूम छी खूब घूमै छी एकदम बारह बजे के जाइ छी आ रात के बारह बजे आ आबै छी ता होइ छै हमनीके एगो कॉफी के दुकान दिखै छै तऽ हमने त सोचै छ कि चल चल जा एसारे बॉक्स देखै छै हमनी के सोचे छी कि ओ कतना महंगे हो जादे से जादा सए डेढ़ सए मे होबे करै छै ठीक
हँ हँ हम पता छियै हमनि त कभी मह महग नहि पी लै छियै ने ओहि सब जे सोचै छिय जादासँ जादा सए डेढ़ सए ऐसे छियै
हँ ओ तऽ हम समझै छीये क हुए तऽ बताबै छी क पैसा होइ छै तऽ हम मजाके मजाक मे ढुक जाइ छीयै अन्दर ठीक है आ हम सोचै छी कि जादा से जादा केितना महगा होबे करै छै डेढ़ सए से दू सए मे मिलै छै तऽ हमे सबके पिला दै छियै ठीक तब तऽ सहि जाइ छै तऽ हम त रहे छियै दू गो अउरी लड़िके रहै छै ने त ओखनीके ब्रांड के बारे मे तनियो तनिको न पता रहै छै आ हमरा एतना तऽ पता रहै छै तऽ तऽ ओ मिले छै ओहिमे म त की कहै छै दू गो लड़िका क आगे मे अपने पीछे रहै छै आब जे सहि जाइ छै बिलवा खोले छै न बेटा देख लेबै छै बोले छी सर क्या चाहिेये आ हमनी के त छिती छै तऽ हमरा झूठो के मोबाइल लगाय लगयली अपन खानमे कहै छी दू मिनट रुक जाइय बात कर के आबै छी आ ओकरा बाद बाहरे निकल प ओ त बेटर पूछे छै की हाल छै की लेबे के छै ह प मूह ताकै छै के लागे छै त पन्द्र सएमे तीन गो कॉपी के होइ छै
पर तऽ क छी ओकरा बाद होइ छै ने
हँ सब लै छै हँ
ओकरा बाद की भेल छी ओकरा बाद ख़त्म हो गेल छी बात उत कि बर्तन उर्तन मजबैले छी पैसा न देले छी
नहि तऽ ओ सभ किछु ने ओ हम निकल जाइ छी कॉपी बनवा लेबे छै ओकरा के कहै छै आब की एगो लैका से कनि बात करै क छै हम तऽ बाहर निकल गेल रहे छी ओकरा के होइ छै पिछे पिछे हमरा ढूढे ढूढे चौक पे तऽ भाग गेल छै छोड़ के
आ लेकिन अहाँ के खर्चा करबल छी ने ओहि मे खैले छी किछु ने किछु भेल रहै छै
नहि नहि खर्चा थोड़े होइ छै प्लान रहे छै कि अगर डेढ़ सै वाला होइ छै ने तब खाली होइत से एहि देश मे मिलबे नहि करै छै तीन कप कॉफी मिलै छै पन्द्रह सै मे
उहे ने महगा मिलैत छै तऽ अहाँ के चोरालय छै से काहे ले इहे ल बेजती कराबै छै सीधे दोसर किछु बहाना बना के चलि अबै छै कि नहि
ए तऽ हम हमरा किछु नहि होइत छै ओकरे दुनू गोट के होय छै हम तऽ पीछे रहै छियै हम दूरे से देख लेबे छीयै पाराइत ओकरा बाद मोबाइल लगा के आ हेलो हेलो बोलि के बाहर निकल जाइ छी
तऽ अहाँ ई काम तऽ नीक करैत छी नहि ओनाइथो जब बाहर निकलै के रहै छी न किछु किछु किछु महंगाइ रहै छै तऽ हमहीँ सभ कहै छी रुकै छी आबै छी तऽ लेबै छी ओकरा बाद हम कहाँ अबैत छी सीधा घरे रहि जाइत छी
ए त ई दिक्कत रहे छै वहं बड़ा बड़ बड़ आदमी सभ रहै छै सभ अमीरे आमीरे आदमी सभ रहै छै से कहलक पाँच सै छ सै त किछु नहि छै
हँ पांच सै छओ सै कहाँ किछु छियै ओ त हाथ के मैइल छै यो कॉफी मंगाबै छी ओहो मे नहि होइ छीयै कि न
हँ
एगो कॉपी मे ओहिमे तऽ छओ सै मे तऽ एगो कॉपी आबैत छै मानि लेबै छी एक सए के भैलू छियै न तऽ छओ सए के अबै छी तऽ तीन सए के भय लै छियै ओ से ई अहाँ के मने ठीक क लेने छी भागि गेल छी तऽ चलै छै अहाँ बात के बाद अहाँके बात सभ के बड़ा नीक लागैत छै कभी